कियाअ
हँ आब
गोर लागै छी
खूब खुश रहु निरोगी रहु ठीक छि
हँ हम ठीक छी अहाँ अपन कहियौ ओम्हर सभ ठीक छथि ने
हँ सब ठीक छै केहन केहन हाल समाचार अइ समाचार सभ ठीक अइ
हमर तऽ बड नीक हाल समाचार अछि
अच्छा तऽ आय की नश्ता पानी भऽ गेल
त मतलब मान्छ कि लोल बनाएल छुलें रहा किछो
किय तऽ अहाँके छोला भटोरा नीक लगैया अहाँके छोला भूटोरा सुन्दर लगै छै से हँ आ छोला भटोरा नीक लगया
नाश्ता पानी भऽ गेलै सबटा चीज भ गेलै
अच्छा तऽ छोला भटूरा वला गप्प कहू तऽ छोला भटूरा अहाँ के पहिले तऽ छोला फूल छोला फूले लेअ दऽ दियौ ठीक त फुले लेअ छोला के दऽ दियऔ कनि पहिले या रातिमे दियौ या दुपहरियामे दियौ फेर पि्याज लसुन सब ओकरा घस लिअ जेना जेना छोला बनै छै तेना कनि छोला बना लिअ तऽ छोला बनि जायत तखन भ तोरा के अहाँ की करू तऽ मैदा साइन लिअ दही दऽ कऽ
दही दऽ कऽ सुन्दरसँ दही द क कनी एकरा सइन क गोले गोले फेर ओ भटोरा बना लिअ आ भटोरा मे बड नीक लागत छूला भटूरा खााय मे
सुनै छियै
हँ तऽ ओ छोला भटोरा थोड़ा से कनि प्याज काइट लेब ओ लऽ लेब तऽ उएहसँ छोला भटोरा नीक लागत सीख लेलहुँ सीख लेब ने कहि देबै ने माँके
हँ
ओहने क बना लेती
हँ हँ अहाँकेँ तऽ बड्ड नीक लागैत हएैत तब तऽ खाइमे अहाँ तऽ रोजे बनबयत हेबै तब
नहि नहि रोज नहि बनै छै बड गर्मी लगैत छै ने गर्मी लगै छै तऽ नहि बनबै छियै रोज बड्ड गर्मी छै ओ बहुत परेशानी वाला खाना छै आ सुनै छी अहाँके तऽ बड़ नीक मतल बनबऽ अबैया मैगी मैगी केना बनबै छीय अहाँ
मैगी की कहू पहिले से पहिले प्याज सब काटि ले छिय प्याज टमाटर मिरचाई ई सब सबटा चीज नीक नीक कुट्टी कुट्टी काटि लै छीय अच्छासँ आ फेर कनि गरम कऽ दै छियै तेल गरम कऽ कऽ कनि ओहिमे जीरा धऽ देब ऊपरसँ नहि तऽ जीरा ओ नहि देबै तबो चलतै ओहिमे कनि जीरा धऽ देब प्याज टमाटर मिरचाई सबटा पहिले प्याज के पहिले अथी हो देबे पहिले लाल लाल कनि कनि कनि भऽ जायत ने लाल भुज कऽ त ओहिमे टमाटर दऽ देबे तऽ फेर मिरचाई दऽ देबै त फेर भुजय भुजा जेका भुजा गले त भुजा जैत भुजा क फेर ओहिमें देबे कनी मैगी फोड़ि के मतलब हम जेना बनल छी तेना छी फोड़ के मैगी देबे फेर ओहिके बाद कनि जखन अहाँके मतलब मोन अछि जे पाइन दऽ कऽ बनाउ तऽ कनि पाइन दऽ देबै आ नहि तऽ अगर दऽ पाइन ओकरा मोन नहि अछि तऽ पाइन नहि दियौ ऊपरसँ अहाँ जल जीरा दियौ मैगी मसाला इसब दियो भ गले इहे सब भगेले मैगी के अथी हमरा तऽ बड्ड नीक लागैएा खाइमे हम तऽ आइयो खेलहुँं
अच्छा बहुत सुन्दर लागै छै बहुत स्वादिष्ट बनल तखन आ एकटा चीज तऽ अहाँसे सीख लेलो ह मैगी बनाय हमरो बच्चा सब कहते माँ बनाव तऽ हमहु एनाही क के बना देब‌इन
हँ बना देब की
हँ बड नीक लागलक लागल खाायमे
हँ उमहर जामुन तामुन पाकल अछि की।
हँ जामुन पकैए अहाँ नाऽ खेलहुँ हेँ।
नाऽ इम्हर तऽ एखन न‌ऽ भेल छै हमर सबके गाछे मे नाऽ भेल छै
हँ जामुनो पाइक गेले लागले कारी कारी लाल जे तोरबे त‌ऽ उ‌ऽ अहांँ के न‌ऽ नीक लागत खाइ में आ इ कारी कारी जे तुड़बै तऽ बड़ सुन्दर लागत
अ-च्छा
त‌ऽ आर कोनो न‌ऽ तखन खेने हैब अहाँ।
तऽ आर कोनो इम्हर कहाँ भेल छै एखन तक
न‌‌ऽ
ना‌ऽ इम्हर नै भेल छै एखन अथिये भेल छै तऽ आर कोनके छोटका छोटका जे न‌ऽ होइया ओ एखन बस भेल छै।
अच्छा तऽ तहर कोन तऽ एने य उमे नीक लागत खााय मे।
हँ बस आब हेतै की लागैएा आब जादाा मे होइत हेतै अखन तऽ उ। फड़ैत हेतै अहाँ सके आम ऐबेर फड़ल अछि कि न‍ऽ आम
हँ हँ आम फड़ले आम छै फड़ले खूब आम फड़ले खाली भट्ट भट्ट भट्ट क‌ऽ कऽ खसैया आ खूब आम फड़ल
कोन कोन आम सभ अछि अहाँ सभकले अहाँके अहाँसभ
एकटा जर्दा आम होइ छै सियये किष्नभोग ऐ मालदा ऐ सरही सभ होइए आ लतामो हमरा सभके खूब फड़ल ये अहाँके कि नइ लताम।
हँ ऐ बेर लताम हमरो सबके फड़ल अछि।
फड़ले
हँ
हुं बहुत सुन्दर लताम सभ होइ छै, समय त‌ऽ अखने छै ये मास में होइ छै साव होने मास मे होइ छै लताम हेत हरियर हरियर दूब सब हेत हरियर हरियर कपड़ा लत्ता पहिरू हरियर हरियर चूड़ी पहिरू ई सब नीक लागे छै एखुनका मास मे आऊ बोल व सावन म‌् आब जेना महादेव मंदिर जाउ तऽ फिर पीरे कपड़ा पहिरू टी शर्ट पेंट पीरे पीरे
आगू
अ-अहांँ लेकिन गरमी बड्ड केने
इम्हर त‌ऽ कनि कनि हवा बहे ये छत पर बैसल छी हम छत पर बैसल छी हम कनि कनि हवा बहैय इम्हर हमर एकटा जे भोजी छथिन ओहो गप करै छथिन किनको
हँ
तऽ उएहसभ छै आइ कनि इसकुल गेल छलहुँ फेर ट्यूशन तऽ बन्दे छलै आइ
हँ पढ़ाई करै छी ने मन से।
हँ मोनसँ तऽ करबे करैत छै एहि बेेर तऽ हमर दसमीके भोर छिये
हँ पढ़ाइ करब मोनसँ आ कक्का ठीक छै कक्का सभ ठीक छै
हँ सब कका ठीक छथिन काकियो ठीक छथिन एकटा काकी गेल छथि उपनयने मे ह
ह एकटा काकी के ते कैल मैरेज डे रहे शादी केओए जे पहिलका युगमे कहै छलै बियाहक साल छै आब तऽ लोक ओकरा इंगलिश में किदुन कहाँ बना दै छै सब चीज तै सब ओर सब सब तऽ ठीके छी
हँ सब सहिये छथिन ओएह सब छलै आइ के अथी मतलब काल्ह तऽ हुनकर छलै तऽ ओसभ घु गेल छलखिन महादेव मन्दिर दिस एकटा दूर गेल छलखिन गाड़ी पर बैस क चारिपहिया गाड़ी नहि होइया ओहिपर बैस कऽ गेल छलखिन ओ सभ घुमय लए ओसभ हुनकर ओ भेले छौ पड़ानी चाय तबे दुनू अपने और हुनकर एकटा डामाद छै ओ सब गेल छलखिन महादेव मन्दिर कतो भूतनाथ सब गेल हथिन
ह तऽ वएह महादेव मन्दिर सभ गेल छलन ने
सभ उमरे कतहु
हँ आबो गेल छलहुँ की
ओ कहिय बै
भूतोनाथ तऽ कहल भूतनाथ मंदिर तऽ बड़ सुन्दर कहाँ आदमी छै भव्य मन्दिर छै नहि काकीसभ गेलेथ क्कासभ
हँहु भूतनाथ मन्दिर हमर सभके बहुत नीक मंदिर छै आउ अहँ कहियौ अहूँ घुमाब
हँ हँ तै पूछि लेलहुँ हेँ जे अहाँ गेल छलहुँ की हँ एक साइड मे छै जगहमे कानू साइड मे छनि ओतऽ बहुत सुन्दर साइड मे छै ह
हँ तऽ अहाँसभके उम्हर सभ ठीक छैथ ने
हँ सभ ठीक छै हँ
ओर सभ उमर सभ ठीक सभ छैथ
हँ
कॉलम तऽसभ तऽ अहाँ मतलब गेल छी कहियो कहल हम लीचीसभ खेल एहि बेेर लीचीसभ खेल
खेलल लीची तऽ खतम लीची तऽ खतम भऽ गेल आब आब आमके सीजन अइ जामुनके सीजन अइ तारकोन के सीजन है से सभके सीजन अइ
खेल नहि रीची खेल
ओर सभ कहियौ तऽ गर्मी एहिइहे कि बारिश होइया
लेट सबर खमे कि नहि लागल ने बारिश नहि एखन इमहरनी होइ छै
नहि बारिश नय होइया मच्छर कतेक काटऽ लागत एखन ज एखनके साँझ क हँ मच्छर सब बड्ड कटी छै हँ आर सब सभटा कहियौ तहन अहाँ मैगी खेलहुँ बनेलहुँ से
हँ खेलल हु कि हमहूँ खेललहुँ भाइोके देल भाइओे देलखियै सभगोटा मिल कऽ खेलियै
हँ
उएहैं सभ छलय हम अपनेसँ बनेलहुँ बनने छलहुँ मैगी ओना एते बनेलहु जेना अहाँ के कहलहु अखने जे मैगी केना बनायल जाय छै ओना एते बनेलहुं बड़ सुंदर लागल तऽ भाय कहले जे बड़ सुंदर अहाँ मैगी बनबे छी हम लागै छल जे अहाँ एते सुन्दर मैगी बनबै छियै नहि हुनका मतलब ओ आनैत छथिन पर ओ बनबै नहि छथिन ओ हमरा अढ़ा देैतथि जे अहाँ बनाउ हम नहि बनायब ओ हए बात छै ओ आलस टाइप के छथिन
देखियौ तहन तऽ चटगर लागल होत आब राति मे की सब खाना बनत
रातिमे रातिमे बनत उएह रोटी सब्जी सभ रोटी भुजिया सभ उएह हँ रोटी सब्जी नहि तऽ भुजिया
कुण्डलीके भुजिया ब ने तऽ
हँ कुण्डलिएके बनतै भुजआ अहाँ क अहाँ की ओम्हर फड़ यए कुण्डली
नहि फड़ैया सभटा खरीदेके अबैया
उम्हर गाछ ताास नहि लगेने छीयै अहाँ सब अपन घरारी
नय ओ गाछ लागल आई करैला के आ जे घेरा के ओहो कहाँ फड़ैया
ओ नहि फड़ैया आ नेबो सब अछि कि नहि अहाँके
हँ हँ नेबो सब अई एहिबेर कनि मनि फड़ल अई नेबो सभ नेबो सबेए
तब तऽ नेबो सब तऽ तोड़ैत हेबै पाकि गेल होयत एखन तऽ नेबो
नहि एखन बच्चे नेबौ एखन रीपा
कागजी नेबो आई से
हँ कागजी नेबो कागजी जमीरी दुनू नेबो अछी
ह
आओर सब कहियौ तऽ
हँ सभ सहिए छथि हमहूँ छतेपर बैसल छी हवा खाइत छी गर्मी छै ने एखन इएह दुआरे हमहुँ छते पर बैसल छी
बेसी रोटी खाइ छी कि बेसी भात खााय छी
हँ हम तऽ दुनू चीज खाइ छी कखनो मोन भेल रोटी खा लेलहुँ कखनो मोन भेल रोटी रोट्टी खा लेलहुँ कखनहु भात कखनो मोन भेल तऽ पराठो खा लेलहुँ
हँ
जखन मोन
एखन बनबै मे तऽ बड्ड परेशानी होइत हैत आँय
हँ गर्मी छै ने हम अपने एखन बनबै छियै खाना की गर्मी छै ने एखन
अच्छा अहाँ अपने बनबै छी
हँ हम अपने एखन खाना बनबै छीयै हँ बड़ सुन्दर
अ
आटा वस सानल नइ होइया हमरा आटा सानल नइ होइया आटा हमर छोटकी काकी छथिन छोटकी काकी किस की कहै छी जे साइन दिय कनि आटा आ हम
अच्छा हँ काकी बना दै छथि आटा आ रोटी
हूँ
तहन तऽ बढ़िआँ ह काकियोके सुख हइ अहूँ के सुख हइ
हँ
दुनू गोटाक के सुखी बढ़िऑं वएह लोको कहै छै ने जे पितिया काकी के सुख देबे तखने ने सब चीज लऽ क सुख है दुनू गोटा के
हँ हँ छै की हँ आ सब ठीक छियै
चलू पढ़ाइ लिखाइ ठीक सँ करब बुझलियै तहन ने नमर आनब बेसी हँ हम नीक से रह हँ हँ अहूँ पढ़ाई लिखाइ ठीक से हँ राख
गोर लागि छी